नस्कार आओर बताउ न। जी नमस्कार आओर बताउ की हाल छैय, अहाँके
की हैते हाल चाल सब नीक छैय, अहाँ कहै छीय अहाके हाल चाल की छैय।
जी हमरो हालचाल सब नीक छैय, खाना पीना खा लेलेे छियै।
जी अभी तऽ हम ना खइले छीय, अभी सुत के उठै छी। तऽ अभी मोबाइले चलाबे रहे छीय, तऽ अहाँ के फोन आ गेल छियै। ओतेक देर बाद जाइ छीय, मुँह धोय ओकर बाद खाना
जी आजुक के तारीख छैय अहाँके चाइर तारीख छैय न।
जी चार तारीख छैय।
फेनो अहाँके आवाजो गड़बड़ा जाइत छैय, फेनो लागै छैय अहाँके तरफ से कुछो गलत छैय की
आब नीक आबै छैय।
न आ जी आब छै, बोल छैय अजी चार तारीख नु छैय।
जी जी आ आइ चार तारीख छिय।
देखू अब की होइ छैय की।
हाँ। तीस तारीख ले होइए जाइ छी काहे टेंशन लेबे छीय अहाँके।
न तीस तारीख से ना नू। हमनि के पूरा बीस तारीख से पच्चीस तारीख तक बीस तारीख तक कर देबे के छैय। आ मतलब की बीस तारीख से हो जाइ छैय तऽ आराम से मतलब की कुनु दिक्कत न होइ छैय आ पचीस तारीख तक मतलब कि जितना बात चल रहे छैय ओहो सब हो जाइ छैय जितना मतलब कम उम न होइ छैय कुनुमे कम होइ छैय कुनु मे ज्यादा होइ छैय तऽ ओ सब मतलब की हो जाइ छैय अपन।
जी जी ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छैय।
आब जे बच जाइ छैय तऽ ओ अपन करल जाइ छैय। और बताउ ने अहाँके तबियत कना छैय सभ नीक छैय तबियत।
हाँ सब नीक छैय प ई पता छैय ग अभी इतना मोबाइल हींग खाइ छैय क्य कही यहाँ से।
हाँ बोले छीय नहि कि ओ गरमा गेल होइ छैय अभी।
जी जी गरमा गेल छैय लाइनो नै छैय एने ओहि से। उपर से होसपोट नेट खोल देेले छियै होसपोट ग छैय ओहो खोल देेले छियै।
ओहि कारण म हमु ओकरा चेंज कर ले छियै नहि तऽ ओहिमे तऽ कुछो खराबियो न होइ छैय ओ तऽ एतना नीक छैय कि हम अहाँके की बताउ।
नै तैसे कुछो दोसर चीज चलाबे मे बड़ी नीक चलै छैय कि केतनो गरम हो जाइ छैय लेकिन ई सहे छिये ने गेम उम खेले में दिक्कत हो जाय छैय।
अच्छा कुनु बात नहि छैय कुनु टेंशन उतना होक छैय उतना होय ले ले छीय तब की करै छीय अहाँ हमर से पूछबे न न करै छीये। अहा पूछतियै तऽ हम तऽ ओ न कहतिये लेबे ले। ओसे बढ़िया एगो ओरी आबे छैय उहे कहत कह ओ मोबाइल व छैय ने तनी सुख चिन्ता वला छैय। पर कुनु बात न अ आ ले लेे छी तऽ कोनो
बोले छी।
बोले छी तऽ लेयो ले ले छी तऽ कोनो बात न होक छैय उ-
जी जी पागल छी अहाँके हा बाद मे हमरा पता चलल छैय से अहाँके मोबाइल इहे वला छियै। काहेकि रहै छैय ने एगो लड़का रहै छैय ओकरे मोबाइल मे अहाँ के फोटो देखले छी। तऽ हम पूछले छीय की के मोबाइल छले ते कहे छैय से हुनकरे मोबाइल छिये।
हाँ तऽ हमरो मोबाईलवा ओहि ले क रहै छीयै हम जे निकलल रहे छैय नऽ तबे हम खरीदले छी। निकलऽ के दस दिन पहिले लेेले रहै छीयै हमू मजाक के मजाक हमरा उन मोबाइलबा ना लेबे के मन करल रहे छैय लेकिन अब ले लेबे छी सोचली की तनी ले लेबे छी जरूरत रहे छैय मोबाइल के। तऽ उहे मोबाइलवा लेबे छियै।
आ कितना साल हो गेल छिन अहाँके।
हमर अभी छओ स ई मिलााक सातवां महीना भेल छै।
साते महीने भेल छी अहाँ
हाँ त ई साते महीना पहिलेउ ने निकलल छै मोबाइलवा एइ कारण।
न ई त अहाँके नीक ना कहै छी। हम त देखले छी यूट्यूब पर नू आ अनबॉक्सिंगो कहै छी रिव्यू में नै न रहै छी। उ एक साल पहिलही के रील रहै छी इहे मोबाइल के।
पाठा छी हाँ- हांँ हो सकै छी काहेकि रिव्यू करै ला देबै छी न बड़का- बड़का लोक सबके त उहे लोक सब रिव्यू करै छियै ओकरा बाद निकलै छियै।
पता न हम त मतलब की रिव्यू करल देखले रहै छियै, त हम जहिया लेलेे छियौ ओकरे आस पास दस दिन, पंन्द्रह दिन पहिले बताबै छियै। अच्छा, हम अहाँके देख के बता दै छी। आब बोलू न अहाँके तरफ केना छै मतलब मौसम कैसन छै एकदम मतलब धूप छै कि ठण्डा छै कि गर्मी छै कि बरसात भल जाइ छै। हमरा तरफ त एतना बारिश भल जाइ छै कि हम अहाँके की की बताउ पूरा मतलब घर में पानी ढ़ूक गेल छै। पूरा मतलब कि एगो त बिच्छू, केकड़ा, ई सब आ गेल छै पानीमे। इतना दिक्कत भेल छै कि की ब
जी-जी एक नम्बर नीक बात कहै छी। बारा केकड़ा भी भ गेल छियै। अभी तो बड़ी रौदा पड़ै छै। का कही अहाँसे मेघो न बरसै छै, बरस जाइ छै त बाड़ा नीक बुझै छियै मौसम लेकिन बरसबे न करै छै हम भगवान से कहै छी से बरस जाइ छी।
जी अहाँ एकदम सच- सच बात कहै छी आ एकदम बढ़ियों बात कहै छी कि मेघो न बरसै छै, भगवान से बनाबै छी अहाँं के मेघ बरस जैतै। कितना नीक बात बनाबै छै और बताउ आ ल अभी आ गेल छै बिजली अहाँके पता छै कि न?
हाँ आ गेल छी हमीं कह जाइ छी बात बा लेकिन अहांँ इहे कह देले छी।
हमर त मोबाइलबामे एगो मतलब सिस्टम दे देेले छै कि अगर मोबाइलबा तनी जादा गरम भ जाइ छै त चार्जे न आबै छै।
आ छी ई कोन सिस्टम हो जाइ छै, मान लेबै छी जरूरी रहै छी आ परमे हो गेल छि बेकार
त ई मतलब कि अब सिस्टमे इहे छै तब हम की कर सकै छी ई त कम री बला कुछो दिमागे से देबै छै। कि ओनकर की ओकर समन्मा खराब न होइ छै।
मने ई कोनो बात होइ छियै। जरुरी रहै छियै ई त इमरजेंसी मे पैक भरै छियै लोग आंए।
और एत जादातर चार्ज चार्ज हो जाइ छै, समझ जाइ छियै कबो -कबो दिक्कत होइ छै त उ, उ का कर सकै छै?
ओ मोबाइले सुनमे आबै छै कि बड़ा धिपियो जाइ छियै आ चार्जो बड़ी जल्दी घींचै छियै।
हँ चाय तऽ घीचबे करै छियै मतलब
पता छियै। हँ।
मतलब कि हॉटस्पॉट ई सब कनेक्ट होवे छै ने एहि कारण।
हम साढ़े तीन घण्टा चलेले छियै खाली गेम खेलले छियै ओकरा बाद तऽ इंस्टा चलैत छैय ओहिमे तऽ चार्जे मार लेबे छैय नाए के बराबर छैय। तऽ साढ़े तीन घंटा खेलै छी जे पता छैय छ बीस के एगो चार्ज घटल छैय। ई जे देख के हमरा बड़ा नीक लगे छैय।
तऽ ओ मे सात हजार एम- एच के बैटरी छैय ने एहे कारण हमहु जाने छी। छ आ बोलै छैय कि अ ओसभ छोड़ू न। ओ सब छोड़ू ने बोले छैय कि अहाँ के तरफ बिजली आयल छैय कि।
जी हाँ अभी आयल छैय अहाँके जस्टे कहले छीयै ने त अभी आयल छैय।
ओ तऽ अहाँके भरि दिन खाली गेमे खेलैत छी।
जी-जी भर दिन गेमे खेले छी पता छैय काहे खेलय छी क
तऽ गेमो खेलैमे बोर् गेमो खेले में उदास न होइ छैय, मजा आबय छै गेमो
जी-जी मजा आबैत छैय पूरा मजा आबैत छैय।
हम की करै छी कि हम तऽ गेम खेलै छी तऽ हमरा मतलब तनी मनी खिलासे होय छैय जादा खेले लागे छी तऽ हमरा से खिलासे न होइ छैय।
का कहि अहाँ से एतना अभीह एतही खाय छियै। दिमाग खराब हो जाइ छैय।
त तनी देेर ल रख दय छियै उ ठंडा जाय छैय तऽ फेन खेले छियै। आ अहाँ के बचपन में कोन-कोन खेल ज्यादा खेलाय छियै।
ह हम तऽ बचपन में खेले छियै गुली डंटा, बैडमिंटन कैरम बोर्ड, वॉालीबॉल लूडो छ्का, आइस पाइस। बचपनमे खेलेमे सबसे नीक लागे छै ने हौ गेन्दा रहै छैय अ आ गुपी चेकान्त खेलने छियै, गुपी चेकान्त कहै छै ओके।
न हम न खेलै छियै। गजबे नाम बोलै छियै हम तऽ पहली बार सुनै छीयै।
अपने से शहरमे रहल छी ने।
जी क हेतै त शहरमे न खेलल जाइ छैय की।
न शहरमे उतना जगह न रहै छैय। शहरमे पता छैय क्रिकेट होइ छियै इहे सब बस होइ छैय बड़का-बड़का। खेल होइ छैय ई सब छोट मोट खेल न होइ छैय।
ई बात एकदम नीक कहे छैय हम हॉस्टल में रहे छीयै त वहां पे जगह ही न रहै छैय बस मतलब की उतना ही बड़ जगह रहै छैय जितनामे मतलब घरके अंदर वाला खेल भ सकय।
जी- जी! खेल हो के कोनो न चाह छियै, तऽ लोक देख- देख के कोनो- कोनो से नहि खेलै छी तऽ, कोनो लोगो नहि खेल पाबै छियै।
ना तऽ, ओ ओकर तऽ दिक्कत ना छै, कि नहि खेले के चाहे छै, काहे कि हमनी मे खेलेके तऽ चाहे छै लोग, लेकिन दिक्कत ई छै कि, हमनी नु मतलब खेल के मैदान जे होकरै छै, उ न रहै छै। छत होकै छै ने, तऽ छते पे सब खेलैत छै। तऽ छत पे से कोन, गेन्दा मारै छै रोड पे जाइ छै। कर्क मारै छै तऽ भुलाइे जाइ छै, छतो पे कूद कऽ अच्छतबा तोह पे कुद कहै छै तऽ धम -धम के आबाज आबै छै। तऽ एहि कारण सब जेतना हो जेतना होस्टल क लइका लोग होइ छै, ओकरा बाहर के गेम के, तनी कम मतलब की पता रहे छै। काहेकि ओकरा सबके तऽ, हॉस्टल में ज्यादा ना मिलै छै। फेनो साइकिलो चलावे के मौक केना मिलै छै तऽ, साइकिलो अभी नओे क्लासो में सीख ले छियै हम।
जी- जी! ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छियै। और कहै छियै ने, अहाँके -अहाँके कभी पढ़ाई -उढ़ाई करे जाइ छै कि ने।
जाइ छीयै, पढ़ाइ करै छियै।
जी।
हह से बतआो बर से ब
होै छी।
बोलैत छी, अहाँसँ बतेबो करैत छियै, अहाँ पढ़ाइयो करैत छियै, आब जाइत छियै ने आवाजवनीक
हँ, आब आबै छियै।
तऽ ओ पढ़ाइयो करै छियै, आ तनि ओहो करै छियै जाय फेरू ने अब हमहुँ पढ़ाई करे तनि जाय छीये, किआ कि पढ़ाई परीक्षा के दिन न छै। छ महीना दिने छै।
जी! ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छी।
तनि मैथ पढ़ लेबे छी कि, मैथो पढ़ लेबे छी, आ मैथो में निकल जाइ छै न हमरा ज्यादा चीज नहि पढ़ैके मन करै छी, हमरा दुयो गो, तीन गो, चीजे निकालै के मन करैत छै, मैथ आ गणित त गणित आ आ विज्ञान बस।
काक आ से आठव आठव क्लस से नीचे रहै छै, तऽ गणित मे बुझाइ छै, सबसे आसान गणित होइ छै। लेकिन अब पता चलैत छै, सबसँ ज्यादा गणित तऽ मुश्किल होइ छै। चले छै, अहाँ से बात के बड़ा नीक लागै छै, भ आओ समय मिलै छै, अहाँ से बातचीत करै छीयै। अहा के माता- पिता के ध्यान रखे छीयै।
जी नमस्कार! अहूँ अपन माता- पिता के ध्यान रखे छी। आ हमरा हुनका हमरा तरफ से नमस्कार! बोल देबे।
जी हमरो तरफ से, अहाँके माता- पिता के बोल देबे छियै। रख देबे छी ओनाहि जे